हेलो। आवाज सुनै छियै यौ।
हँ यौ, हम अहाँके फोनो कयने छलहुँ एखन।
नहि आयल छलए, की हालचाल।
ठीक य हाल-चाल, अपन बता कतऽ रहै छीयै। काल्हि यौ देखबो नहि करै छी अहाँके हम।
कतऽ रहबै दिन में रहइ छी दोकान पर। हँ आइ सुबह में हमरे ड्यूटी छलए। बुझलिय ने, सुबह में रोहितके छेलै ड्यूटी। ओके बाद जे है से, एरिया में हम छलहुँ आइ।
अहाँके तऽ दू बजे से, दू बजे से अहाँ रहै छीय ने दोकानपर।
काल्हि छलियै दीदी गाँव चलि गेल, बुझलियै।
कोन दीदी गाँव, बड़की दीदी गाँव।
बड़की दीदी गाँव गेल छलियै, काल्हि पाँच बजे करीब निकलबे केलियै। फेर रातिमें रुकय पड़लै, रुकि गेलियै दीदियए घर पर। अबै में कनी देरी भऽ गेलै तऽ रोहित चलि गेल छलै दोकान पर।
त एलियै घर पर दस, दस बजे तक तऽ अयबे केलियै।
ह।
तेकर बाद कनि काम काज, तेकर बाद कनि काम काज करऽ लगलियै। आ खेत में छलै अहाँके। मम्मी-पापा खेत गेल छलेै अहाँ के बिया उखाड़े छलेै, रोपे छेलेय।
अच्छा।
ज- जलखै सब लऽ कऽ गेलहु? पप्पा के खाना खियएलहुँ तकर बाद एलहुँ घर पर दू बजे के बाद हमर शिफट छला है। अहुूँ लायेक देखै छी कतऽ रहै क- त-कत रहै छी भेटो- घांट नय करै छी।
कनि यौ एखन काज ताज छलै बुझलियै पाइ ताइ कमाइके जोगारमे रहै छी लागल। आ हमरा तऽ बुझले अय अहाँ के सीजनेबल काम कम छै, छै त अहिं के दोकान पर आबि कऽ बैठल रहै छलहुँ ने। तऽ अखैन हमरो सभके डिपार्टमेन्टमे सब ट्रांसफर भए गेलै ने नया नया आदमी सब आइब गेलै। तऽ कनि मिला जुला कऽ राखय पड़ पड़ै छै बुझ तऽ एखन छलैए काम धन्धा बुझलियै सीजनेबल काम छलैए। तऽ कहलियै जे छै कुछ पेमेन्ट तेमेन्ट तेमेन्ट करबा लै छी जे कुछ रुपैआ भऽ जेतै। कमा लेबै। अथी छै मतलब
हँ-
कहु ने
हमर जे काम जे हमर जे काम छै, ब्ला-ब्ला-ब्लॉक वला काज जे छै हमर
हँ सी ओ वला, आ- दू दिना छोड़ि दिअउ, दू -तीन दिना तय के बाद चलब राजनगर उ तऽ भऽ जेते।
ए सभ दिन सोचय छिय आय- सभदिन सोचय छै यै कि आइ जेबय काइल जेबै अगला सोम क जेबय। लेकिन जइसे भुइल जाइ छियै बुझलियै आब देखियौ मतलब पिछले महीना जे अय स आठे तारीख के बुझाइया र- रजिस्ट्री ऑफिससँ कागज ब्लॉक में ऐल छलै।
तब ओ -ओकर कुछ देखाय नहि छै ओकर चेक तेक नय होइ छै?
नय चेक नय होइ छै ओ-ओ बुझाइया इं-इंटरनल काम रहै छै।
अच्छा इंटरनल कम रै छै हँ अन्दरूनी भेलै मतलब अन्दरूनी काम रहै छै ओकरास सभके उएह रिपोर्ट बना कऽ दैत हेतै।
हुं- हुं-
तऽ ओइल के लेल जे छै ने तऽ चलबै तऽ चइल सकैत छी काइलो कखनो ओ तऽ कतेक काल राजनगर जाय आबय में एक घण्टा लगतै तऽ एक घण्टा तऽ टाइम निकाइलिये सकै छी एरजेस्ट लेकिन हम अहाँकेँ कहब तऽ तय हिसाबसँ अहाँकेँ तैआार रहय पड़त किएक तऽ अखुनका समय एहन छै ने जे हमहूँ भइर भइर कहैत त छी खाइओके फुुरसत नय मिलैये। पेमेन्ट तऽ छै बेसी नय पेमेन्ट छै अठारहे बीसगो बुझलियै लेकिन आदमी जे भेट ते नय होय छै। जाइ छियै त- बाध चइल गेल रहे छै फेर जाय छीे बेरिया मे त रौ तोड़ी के विडियो में बात चइल गेल रहय छै। आ मतलब ई छै नम्बर तम्बर तऽ छै ने जे फोन कऽ लेबै-
तऽ सुबह कीन सुबह कीन कऽ जे हइ से पैसा उसलू ने-
तऽ सुबह खुइन कऽ उसलु सुबह आब एकटा बात बताउ भोरमे अहाँके भोर होइ छै छ बजे ठीक छै छ बजे होइ छै आ- सात बजेसँ पहिले तऽ ककरो घरपर अहाँ जाइयो नय सकै छी नय ठीक लगै छै ने कते सुइत उइठ के भोरे चइल एलय
नै यौ भोरे भोर सवेरे भ जाइ छै। अभी देखै ने छियै स, छ बजे त देखै छियै धूप रहै छै पूरा उगल।
से त आइ हम देखलियैया, आइ साढ़े पाँचे बजे धूप निकलल छलैया।
हं
त कालि हम वैह सोचलियै, कालि जे छै ने, अं छ मतलब सात बजे तकमे जेना आइ किए आदमीके गेलियैए। दू बेर तीन बेर दुपहरियो सबमे भेंट केलियै त कहै छै काज कर गेल छै, काज कर गेल छै। त हम सोचलियै काज क क कखनि एत्तै, साँझ मे एत्तै तब साँझ मे लेट भ जाइ हइ त नै गेलौं।
अच्छा त ओ की कहै छै, राघव कत ऐ? भेट घांट होइया कि नै राघव सं?
यौ राघव त कालि हमरा ठकि लेलक बुझलियै? रहल हमरे संगे मतलब एनी ओनी के काज सब भेलै, तै के बाद हम कहलिअइ यौ जे राघव आइ हमर मतलब बड़की दीदीके छत ढलाइ छै त ओत देह देखबै ले जाए परतै कम सं कम त कहलकै हम चलब त हम कहलियै चलब त दुनू आदमी दु आदमी रहल ने कतौ जाइ अबै मे
कत यौ ओत मतलब मधबनी, मधबनी सं जे एगो कोनो गाम जाइ छलियैए अपना सब वैह बगरगोन गाँव
हं। त अहाँ त गेल छी ने बुझाइया एकबेर?
अच्छा ई किछ दिन पहिले जे हम अहाँ गेल छलियैया अहाँके भागिन छला मतलब नै छला? अहाँके भागिन, अहाँके भागिनसं जे भेंट भेल छलै ओ अथी बर मकानो देख बुलै ले जे गेल रहै, दूगो मकान छलै आ क हं कल उल जे गरायल छलै?
हं त कालि ओकरे जे छै ने छत ढ़लाइ भेल बुझलिअइ?
हं
त राघवके कहने छलियै त एनी त हमरा फुरसतके अभावे छलै, तैयो हम कहलियै टाइम निकालिक जाए परतै। त राघव के कह, राघव छला हमरे लग त हम मतलब राघवके साढ़े अ तीन बजे लगभग जे छै ने राघवके से कहलिअइ जे अगर हम भटगामा चलब त अ आधा घंटा अहाँके हम देब आधा घंटामें अहाँके जे काज करैके अइ करू, साढ़े तीन बजे चैल जैब।
मतलब निकैल जैब ओतसं साढ़े तीन बजे तक आधा घंटा अहाँ अपन काज क क फेर कहैया कि न हमरा छोड़बाइए दियौ ने हमरा गैस ल क अबैके या त मामाके गैस तैस दै के छै। दसगो फाइल हमरा देखेलक, हम कहलियै आधा घंटामे अहाँ फ्री भ जेबै ने त कहलक हं। कहलियै आधा घंटामे नै हेत एक घंटा ल लिय अहाँ जे तीन बजे चारि बजे अत सं कम सं कम निकलि जाइके अइ, त कहलक ठीक छै। हम चारि त अनुराग के भेज देलियै। राघव के साथे कहलियै जो राघव के छोरि दिहै, राघव हमरे गाड़ी सं रहै, अपन गाड़ी चौके पर छोरि देने रहै, त गेल अनुराग राघवके छोरि क आएल। तै के बाद जे छै ने साढ़े चारि बजे ई हमरा की कहैया चारि बजे फोन केलियै तऽ कहिए भगवानपुरमे छि, आबि रहल छि। तऽ हम कहलियै भगवानपुरमे छै किछु काज सऽ गेल हेतै दैऽ एक घण्टा तऽ दैए देलियै, हम कहलियै एक घण्टा अहाँके भऽ गेल चलबै ने। तऽ कहिया हँं चलबे भगवानपुर में छी आबि रहल छि। तऽ ई भगवानपुरमे किया छलै एकर बोली तऽ लड़खड़इ छलै कनि मनि बुझलियै।
आउ।
तऽ भगवानपुरमे नहि छलै, साढ़े चारि बजे हमरा की कहैया जे यौ मामा काज सब भ गेले एना ओना मतलब दसरंग के बहना जे हमरा सुख गेल हेतै आब तऽ हम कहलियै आर साढ़े चारि बजा देलियै, आब हम की करब। तऽ हम धरफड़ायएल घरपर एलहुँ एक गोटा के ह कहलियै हेलमेट ले तु तैयार भऽ कऽ चल तोरे ल चलै छियौ।
ऐहेन लड़का जे हय बुझलिए कि आईस एहिइ से किछु दिन पहिले जे पुछतिै एकरा से कुछु। नानी गाम के बारे मे कहते उ हम जेबोने करे छिये हमरा भऽ गेला ओते दिन गेला नानी हमरा नहि रहैया एना ओना बहुत तरह के बात सब जे हम नानी गाम न नहि जाइ छिये अप- - अखन जे हय से एकरा नानी के मामा के घर पर ओ जी कोनो जीजा आयल छलैयै, कत कहां के छलैयै, आब आब ओ ओकरे साथे रहेया कनि बेसी घुमेत बुझलियै, पता नहि आब कोन चीज के लऽ कऽ एते लगावे भऽ सकैया जीजा जी के साथे कनि बैठे उठे हैत।
हँ, घनिष्ठता छै। आय माछ लेल कय हमरे सगे माछ लेल कय मामा के माछ अई कि भेलै से नहि बुझलियै माछ लाय तऽ बजेलियै हम बुझलियै।
आयुछ चुप पर जे तखन माछ लय गेल छलियै मतलब एके गो पीस छलै मतलब मतलब एके गो मछली छलै ओतेक के जी के।
हँ, दू किलो छय। हँ, दू किलो छओ सए ग्रामके एके गो मछली छलै, भोकरा छलैया।
लेकिन मतलब दोसरो लेलकै कि अही दुनूअदमी ललेलिए मिल क।
हमही दुनू आदमी लऽ लेलियै।
चलू तब ठीक के लोउ। कै गेल कै बेर अपने बोरा स। एते बड़ा साइज मे मतलब एकदम बढ़िया मछली मिलेल छेई बरका ठेपी सब हुं।
हँ, मछली ओ तऽ आबि गेल छलै आपस नहि। वापस दुकानपर आबि गेल छलियै बुझलियै अहाँके दुकानपर। तऽ आब ई जे छै ने हमरो गाड़ीमे तेल नहि छलै, राघवोे गाड़ी तेहने छलै। तऽ राघव की कहै छलए जे चलू ने गनौली एतय गङ्ंगद्वार
अच्छा
तऽ हम कहलियै हमरा गाड़ीमे तेल कम हइ तऽ कहै छै हमरा गाड़ीमे हमरो गाड़ीमे कमे छै लेकिन हमरा
बक गगुआरमे कोन काज छलै यौ
गां दु्वार में माछ रहे छै।
अच्छा तऽ खरीद खरीद लेलेला बाद, तब फेर की लेलै जछियै
नयि सुनियौ ने पहिलेे लेलै चलू न गंगदुआर मे हँ, से त कहबे नयि केलौ त गेलियै ने चौकपर माछ लबै लए त माछ त ओतअ पसन्दे नयि भेलै, बंगलिया माछ छलै त आइब गेलै वापस तब जे छै ने से ई कहै छै कि, यौ हमरा तऽ माछ लिए पड़तै, हम कहलियै किएक? तऽ हमरा घरपर मसाला पीसा गेल छै बुझलियै। माँ जे छै ने, एलियै ने घाघुर माछ ले ले तऽ माँ मामा कहलकै जे बौआ माछ लाबे ले गेले या। जे एहि जग जे खेनाइ खाली लिहें, जे हमरा घरमे मसालो पिसा गेलै। आब तऽ हम फँसि गेलहुँ, मोन हमरा घिसमिसाइत छलए, कहैय कि चलू ने हमरा गाड़ीसँ हम कहलहुं अहूमें तऽ तेल नहिए यए, भाय हमरा गाड़ीसँ जइयै चाहे अहाँ गाड़ीसँ जइये। बन्द जे हेतै गाड़ी तऽ धक्का तऽ दुनू आदमीके मारय पड़तै।
हं।
तऽ हम अपन अंठियाबै छलहुँ। तऽ रोहित कहलकै ई भोकरा छलै लेबही भोकरा? त हम कहलियै कि कतेक का के छलै, तऽ कहलकै छै दू अढ़ाइ किलो के चलू ने दिया दै छी। तऽ गेलहु तऽ पुछलक रोहिते पुछलक केना दै छियै, तऽ कहलकै साढ़े तीन सए के। कहलकै नहि, -नहि साढ़े तीन सौ बहुत महँगा भेलै, तऽ तोड़ि तारिकऽ दाम तीन सौ बीस रुपए केलक तऽ, दू किलो छओ सौ ग्राम भेल, बुझलियै।
हुं।
उएह माछके आधा -आधा लेलहुँ दुनू आदमी, बनेलहुँ तऽ माछ तऽ लेकिन ठीक छल, मस्त छल, बुझु ने दुगो पीस हमरा देलकै, एगो पीस हम खेलियै, बुझलियै।
हँ।
एगो पीस हम अनुरागे जी के द देलिये। तऽ राघव जे छै ने, राघव काल्हि खुमा बैठल छलय मूवमेंट पर ठीक छै। आइ हमरा ओ चीज के भनक लागल हे, काल्हि इ हँ तऽ काल्हि साँझ में साँझ मे जे एलहु ने, किछ काज से राघव के फोन केलहुँ। तऽ सालनी फोन उठेलक, कहैये कि हुनका मोन खराब छनि। बुझलियै, हुनका मोन खराब छनि। भऽ गेलै, कथि ले मजाक करै छी, हॅं मन खराब छै सुतल छथिन। हम कहलियै नहि- नहि मजाक करै छी अहाँ, साँझ मे साढ़े चारि बजे पाँच बजे तक हमरा बाते भेल हें, तऽ मोन खराब कखन भऽ गेले, कहै छै नहि मोन खराब छै, तकर बाद द देलकै राघव मम्मी के, तऽ कहेये राघव हँ बौआ ठीकेमे झूठ कहतऽ तोरा, ठीकेमे मोन खराब छै। हम बुझि गेलियै, गड़बड़ -सड़बड़ केलकै या नहि तऽ एतेक जल्दी मोन खराब होइके कोनो मतलबे नहि छै, बुझलियै।
हँ मोबाइल हेतै एकर, मतलब अथी हेतै, सुति -सुति रहल हेतै। बुझलियै एकरा हेतै, एकरा हेतै कनि बेसी हेतै भऽ गेल डोज, बुझलियै।
अथी भऽ गेलै बुझलियै।
हॅं।
बहुत बेसी, आ ककरा संगे बैठल छलय से नइ पता यऽ, गोलू। गोलूके चिनहै छियै ने?
के यौ?
गोलू, सचिन ठाकुर के चिनहै छियै ने, गोदाम बला से राकेश बा।
ओकरा, ओकर नाम गोलू ऐ सचिन ठाकुर के?
नै सचिन ठाकुर त छेबे करा। गोलू नै ऐ यौ टावर वला मिट्ठू भाइजी के भाइ पतरका छौरा
आ जे अहाँके ओ ओकरा पाइ, पाइ जे पाइ जे महेश के जे अथी देतै उ लड़का याल गोलू, गोलू, गोलू इ सभ काम करैया।
बाप रे, मास्ट